हेलो
हेलो
हेलो।
ठीक छी।
हँ हम ठीक छी अहाँ
हमहुँ ठीक छी की करै छी
नहि कतहु चाय बनबैत छलहुँ हेँ सएह पीबैत छलहुँ हेँ
अच्छा अहाँ के टाइम भ गेल चाय पिबा के?
हां हम्मर, अहाँ के भेल?
हम तै एकबेर एखन पीने छलो हेँ। आब फेर खाना खैब फेर सऽ चाय पी
अच्छा त की सब करै छियै और?
एखन तऽकिछ नै। सुतल छलो हें, लाइट-ताइट कैट जाए छै। गाँव-घर मे एहे समस्या छै।
हां से तऽ कैट जाइ छै, बड गर्मी छै लेकिन।
बहुते गर्मी छै, गाँव-घर में त आर गर्मी छै।
से त छैहे लेकिन अ-अ पूरा दिन अहाँ की सब केनो यै आइ?
हँ हम तै भोर में सुत के उठलो। आइ छलखिन एकटा चाची के नह-केश छले।
अच्छा।
अ अपन सबके नह-केश मानल जाए छै मिथिला में। तै तै वहे गोबर आनलो हें। फेर ओय सऽ अंगना निपेतै। और कथी कहै छै ओय के बाद से नह तऽ हजमा एलखिन्ह नह कटाएल गेलै। तखन सऽ फेर माथा सऽ नहैल गेलै।
हँ
तखन फेरो इहे सब कार्यक्रम कैल गेलै तखन फेरो सब किछ छलै धोबा-धाबा के। अपन सबके बहुत भाय छै मिथिला में नै। री रीति-रिवाज तै दुआरे वेहे सब केलौ नहेलो चाय-ताय पीलौ, खाना खेलौ फेर सुतल छलियै।
ओ
ओ अहाँ की सब केलौ दिन भर में?
हमरो छलखिन्ह हें उम्हर चाची के अथी भऽ गेल तऽ उहे नह-केश सब छलै यै सैह सब भेलै आइ कमला पूजा छै तऽ ओ गीत सब बजे छै तऽ कान बड अथी आवाज आएब रहल यै, मेला सब लागल छै।
गेल छैथ। कियो।
हां-हां-हां बड़की चाची छलखिन्ह हमर।
ओ नै हमर तऽ टोल के छलखिन्ह।
हां-हां-हां।
भऽ जाइ छै कुनु-कुनु गाँव में एके दिन मैर जाय छथिन दू आदमी।
हां से तऽ भऽ ए जाइ छै तऽ घूमय नै गेलु हें कतौ अहाँ?
एखन एहन गर्मी में कता जाएब? सोचने छलियै। जयतौ कतहु कतहु मिथिला हाट जेना। छले जाय के मुन पर तत्ते गर्मी छै ने
हँ से तऽ छैहे।
अइ वजह से कनी दिक्कत भऽ जाइ छै।
हँ।
आ सएह सब बात सब छै।
आम फराल छले कि नय।
आम तऽ एहिबेर नय फड़ल छले गाछीमे। छेलैहो दू चारि टा तो ओ कतेक बिहाड़ि आंधी एलै। ओहिमे झड़ि तरि गेलै देखो लए नहि गेलियै।
हमरो सबके नय पड़ल छलए की कहू कत। कते साल से नहि फड़े य कीन किन कऽ आम आबे छ कते लोक किनते।
सएह बात भछै ने अपन गाछ के अलेल रहै छै। अपन के अपन के खायमे कोनो माया नय छै खरीदलहु सह खायमे। अथी लगैत रहै छै गिनल चुनल आम रहैत छै दू। दूटा से तीन टा आम एक किलो गिनल चुनल रहै छै खरीदु। हमर सबके तीन चारि सालसँ नय फड़ै छै।
की भऽ गेलै आ किया ने गेलियै।
हँ एहि बेर जे जे जेना दवाइ देलकै। ओकरा ओकरा तऽ छलै हमर गाँवमे।
अच्छा।
आ। आर एना तऽ ककरो नय बाद बाँकी हँ कटहर छलै फड़ल। कटहर छलै हेन कटहर। कटह हू कटहर जामुन छलै। हँ जामुन छलै।
हँ जामुन कटहल जामुनो। कहाँ छले हमरा सबके फड़ल एबेर।
नय हमर छेलै एकटा गाछ ओहिमे। ओतेक तऽ नहिये छलए लूदकी लइका पर हँ छलए। लेकिन हमसभ कहियो बिछाँ नय गेलौं कियेकि। ततेक जङ्गल छै ने केओ साफ करऽवला छै नय।
हँ सएह भऽ जाइ छै।
जैं ओमे डर गाँव घर छै साँप कीड़ा।
से तऽ रहबे करत।
कनी डर के माहौल भऽ जाइ छै हँ।
तब भऽ गेल साँझके।
नय एखन तऽ कहलौं हेँ नय भेलैए। हेबे करतै नाश्ता अपन सभके तऽ। कथी कहै छै ओकरा चूड़ा भुजा। मिरचाइ मिरचाई प्योज ई सब तऽ प्रसिद्ध छै।
हूंम्म हूंम्म
सेए हेतै।
हँ हमरो एखन नय भेलैए। चाय पीलौं हें चाय पीब तकर बाद साँझमे हेतै कथु। लिट्टी चो खा के चो।
अच्छा अच्छा खाना की सब खेलौ हेँ।
खाना हम खेलौ हे भात दालि पत्ता कोबी के स सब्जी सएह आर भुजिया।
केना कऽ बनेलियै।
बनेलियै भात दालि आओर सब्जी हमर बहिन बनेने छलखिन हेँ।
अच्छा।
अहाँ की खेेनौ आय
तऽ साग भात अलूके चोखा पटुआ साग।
अच्छा पटुआ साग खेनु हें केना बनबै छै ओना पटुआ साग।
पटुआसाग ओएह रहै छै। ओकरा पहिने अपन जे रहै छै। बाड़ी
ह हँ
सुन्दर रहै छै। साफ सुथरा ओहिमे से जाउ काट कऽ लाबू ओकरा फेर बिछू झाड़ू काटू। ओकरा कूकर या तसला जे भी हइ ओहिमे उबालि कऽ ओहिमे माँड़ पड़ै छै। नमक पड़ै छै। तहि सबसँ बनायल जाइ छै। अलू के चोखा
ओ
भात एहिपर चरौरी तिलकोरके तरुआ
अच्छा
नकेश छलै। नहि तऽ कनि ईसभ खायके बहुते काज राज भऽ जाइत छै।
हँ
कनि ई सब खाय के चटक मटक मोन रहेछै।
हँ से तऽ भए जाइ छै।
हँ
आओर की कहू बड्ड गर्मी लगै छै। बर्दश्त नहि होइत छै।
नीचा में पेयर राखे के नहि मोन होइ छै। तेहन गर्मी छै।
शहर आओर गाँंव में की फर्क रहि गेलै। तखन लोक कहै छै। छै जे गाँवमे कने लगै छै। ओतऽ नीक वातावरण छै। लेकिन
नहि शहर वाला आदमी तऽ आब कहै छै। गाँंवं रहनाइ ह मुश्किल छै। कियाकि ओत के आदमी के ओ छै। ए सी के आदत ओतऽ भले। की गाछ वृक्ष कम छै। पर ए सी रहे छै। तऽ सही रहै छै। कूलर रहे छै।
सही बात छै।
गाँंव घर मे ई सब चीज के जादा उपलब्ध त नहि छै। गाँंव मे पंखे काफी छै।
बड बर्दाश्त ऊपर से गाँव मे बारिश तारिश भेल। तऽ देखियौ लाइट तुरंते काटि देत काटत तऽ फेर देबऽके नाम नहि लेत बड उछ्छनर दै छै। लेकिन
ई तऽ ई तऽ बहुत बहुत बड़का बात
ह
ह ह लाइट के तऽ बहुत दिक्कत फोन के दिक्कत भऽ जाइ छै। चार्ज तार्ज के लेल
सएह त फोन बिना
कान कनिको मेघ लागै छै। ई डर भऽ जायत अन्दर जे चार्ज मे लगा ले छी। लाइटो वाला ते तुरंते लाइट काटि दऽ छै।
सएह बात छै। दिक्कत गावमे सभसे भारी बात
ह एनो मास के मेघ लगले छै। आ तते गर्मी केने छै।
घूम केयने छै बड़ छै। गर्मी एते गर्मी लोक मरि जेते है गर्मी म
किछु नहि एखन धान रोपय के टाइम छै। गाव घरमे किसानसभ तऽ रोपै छै तऽ बारिशो भेनाइ एखन जरूरी छै एखन हेते तऽ एखन नीके हेतै बारिश
अहुँके रोपनी होइया
नहि काम थोड़ी जेबै अपनी करै लए।
देने खेत ई सभ यइ ने
जेना अखने हमरा सभके जन छै।
ह ह
आब ओ सभ कि करैत हेतै से नहि पता रोपैत हेतै कि नहि
हॅं हँ गाव घर मे तऽ रोपनी सभ होइत रहै छै
हँ हँ सभ महिनामे सभ रंग‌ आम
रोपनी हत फेर ओहूमे बड़ दिक्कत होई छै धान हैत
बहुत किसान सभके देखैत रहै छै खान भूत बनल रहे छै लहा बुता के माटि म
तऽ बड्ड परेशानी छैय खेतीमे
सभसँ जदा
ऊपरसँ पेन हात तखन बिआ बर्बाद भऽ गेल हेतै गलि गेल हेते पानि के वजहसँ बाद मे रोपय के बाद देते तऽ कोनो फायदो हेते नहि तऽ कि हेतै सभटा सत्यानाश भऽ जेतै
किसान केते मेहनतो रहै छै तहन ओकर सम्पति जाई छै। से अलाइएवलाई रहै छै बड़का आदमीसभ पेटी तिजोरीमे अपन किमती चीज राखैत छै कि किसानके मिल तऽ खेतेके चीज छै पधै छै ओकर सभके रहै छै कोनो माय बाप नहि
ह
कतेक गरीबियओ नहि।
छैह हे त
समस्या तऽ भए जाइ छै ई सभ चीज स
बड छै ई सभ
किसान पारा सभके दिक्कत छै
वए हए तऽ तऽ नकेस छल तऽ भोज हयत काल्हि खुनाइ एकादसा कातसँ हयत परसू दुआदसा ह बुझते छियै कते नीक भोज होइ छै अपन सभके मिथिला मे
छै कि पहिले दिन दालि भात पाँचटा सातटा तरकारी बड़ी दही चीनी।
ह
पापड़ ओहि पर
पापड़ नहि त बड़ बर दै छै अपन सभके अथी मे बेसी ह आ दुवादसा दिन पूड़री सब्जी मिठाई सएह सभ देत
ह टमाटर चटनी मटर पनीर पुलाउ
अपना सभके तऽ माछो माउस होइत छै।
तखन ह माछ माछमे मछली चावल
ह मेन सुशुद्ध मानल जाई छै मछलीके मिथिलामे ह माछ खेललासँ ओनाहितो बुद्धि बढ़ होई छै
छै हँ माछ पान मखान मिल त परतैय न छय ठीक य तऽ आब खाइत रह भोज।
ह तऽ आब भोज हयत दू दिन तऽ निश्चिन्त खाना ताना बनबा से कि बनाउ सभसँ बड़का तऽ दुखी छै बनाउ कि खाना बनबयके रहत तऽ समझ नहि आयत कथी सब्जी बनाउ कोन दालि बनाउ। कि बनाउ
ह भराइटी देखे के लोग कन्फ्यूज भए जाइ छै
बहुते प्रॉब्लम भऽ जाई छै सभ सभ बड़का तऽ दुख ब खुश होई छै एते खुश हँ
पारस आना जाय पारसो तऽ अपना सभमे अबै छै ने थइ बाटी लऽ के जाई मम्मी सभके दाय चाची महिला सभके
ह से तऽ होइते छै।
हँ ई सभ तऽ पारक से खाइ छै। सेएह सभ हू सभ मिलके गेल बड़का बूढ़ बुजुर्ग सभ ख ले बच्चा सभ
बेसी तऽ